हेलो
हॅ हेलो हेलो
हँ हेलो
हाँ की करै छियै
खाना बनबै छियै
कथि बनबै छियै खाना सब
दालि भात करैला के भरुआ बनै छै
अच्छा करैलामे करैलामे की सब बनबै छियै
करैला मे कि बनतै आँ
करैला केना बनबै छियै
करैला केना बनै छै पहिले उबालै छीयै
अच्छा
फेर सभ मसाला दऽ कऽ तकर बाद मसाला भूजै छियै तब फेर ओकरा फ्राइ करै छी
अच्छा
हँ अहाँ कखन एबै ऑफिस से
हमरा ऑफिस के टाईम लागत
आ आ गोलूके मारब देखियौ केना करैया
मारू करेला मे अचार नहि दै छियै मसलामे
हँ देलियै आम पीस के देलियै हन
अच्छा आ बिया फेक दै छै ओहिबाइल के बिया ओहिमे डालै छी
नहि डाले छीयै की ओहो देलियै पीस के
बिया पीसके दैछियै
आँ
करैलाक के बिया पीस के दै छियै
हँ दरेड़ कऽ दै छियै
अच्छा
हँ
तबे ठीक छै करैला गाम गाममे जेना बनबै छै तहनहि बनबै छियै ना
हँ तहिना बनबै छियै
करेला हमरा रोटी संगे नीक लगयै रोटी बनबै छियै
नहि रोटी तऽ नहि बनै छै भात बन बनलै हन भात दालि रोटी काल्हि बना देब अखन करैला बनेलियै तऽ अखने थोड़ी खत्म भऽ जेतै कतेक मेहनतसँ करैला बनै छै अपने थोड़ी खा क खत्म कऽ लेबी
बड मेहनत लगै छै
तऽ
करैला के तऽ भुजियो बनै छै ने य भुजियो बना लेैतहुँ
हँ भुजियो बन जाइ छै भुजियो नीक बनैत छै करकर के बनबै छै तऽ
अच्छा भुजियो नीक बनै छै
ह्म विचार मिस कर
आओर
आओर कथि आउ गरम गरम दालि भात करै भरुआ खायब एँ
तरू तरूआ
भरुआ कि तरुआ सुनै ने छियै
अच्छा करैलाक के जे तर क बनबै छै तऽ ओकरा भरुआ कहैत छै
हँ
अच्छा
हँ
इ कोन नाम
दिन हुँ दिनमे खाना देने छलहुँ देखेलियै
हँ खेलियै
अच्छा केहन बनल छलै
बढ़िया बनल छले आलू परवल के सब्जी छले
हुँ
परोड़ लेकिन कनि आओर बुझैके काँचे छलए परोड़
अच्छा
आ सुखार भऽ छल कनि रफतार देखियै ने
हूंम्म अहाँ छलियै जाय लए जल्दी जल्दी करै छलियै तऽ हम अपन भूजि भाजि कऽ बना देलहुँ
हम जल्दी जल्दी कहाँ करै छी
आ गरमो बड़ लगे छै आ गरम मे हम करैला बना रहल छी ह
काल्हि नओ बजे हमरा जायके छै तऽ जल्दी उठके आ जल्दी हमरा जे छै से लंच या या नास्ता दऽ देब
अच्छा ठीक छै बना देब
मिटिंग छियै काल्हि ऑफीस मे
हूंम्म
इ नहि जे सुतले रही जेब
नहि सुतल रहबै काल्हि पानि भरै लबै तखने खाना बना लेबै
हूँ गाम मे रोड बनि गेलै बड़ सुंन्दर लगे छै रोड आब चकरगर भऽ गेले
हूंम्म बढ़िआँ बात छै ने नीक छै ने
सणिक सब आयल छले जे बहुते रोड फेलगर भऽ गेले हमर जमीन लऽ ले सब
हँ
ओ पोखरिमे भैर ल ने
किये ओकरेटा जमीन छै अम्हुरका लोकनै जमीन देलकै हन आओर बताउ
आओर सब ठीके छै भुट्टा के सीजन चले छै एखन एगो दूगो भुट्टा आनब अथी वालला पकला झरका के पकाबे छै छै
अच्छा भुट्टा की मकइ
मकइ मकइ हँ अपना मैथिली मे तऽ मकइ कहै छै एतऽ गुट्टा कहै छै
हँ आइन देब
मकइ मे रहे छलियै गाम मे त खूब तोड़े छलियै चोरा चोरा के मकइ तोड़ै छलियै बच्चा
हूंम्म
आ अतऽ खायला सेहंता लगैया
नहि गेल छलियै हन काल्हि तऽ नहि भेटल
अपना अपना खेतो मे रह खेतो मे एक बेर रोपने रहियै मकइ
हूंम्म
तऽ नहि भेलै
ह्म
जनेर समझ कऽ जे छै से सभटा काटि कुटि दैय जाइ गेलै माल बकरी खा लेलकै नहि भेलै
हूंम्म
आब गाम मे रहऽ लगबै तऽ फेर मकइ उपजेबै
उंम्म तऽ गाममे मकइए उपजबै लए गाम जेबै
मकइ उपजेबै खेरभी अखन उपजले हन माँ के खूब खेरभी उपजेबै धान रोपनी भऽ गेलै हन धान रोपबै खेत खेती करबै कि हर चीज के खेती करबै साग रोपबै आलू कोबी रोपबै सब कुछ करबै
हँ नौकरी छोड़ि देबै आलू कोबी प्यज रोपे लए देबै गाम
की करबी तऽ जोने हाथे कर अहाँ देबै तऽ अहाँ रह अह कर
ह हमरा नहि हो जा तौ कल
से खबरी कह ने
की करबै सीख के इएह सब करबै
ह आओर सब बौआ सब स्कुल छुट्टी छलै
हँ आइ छुट्टी छलै हन काल्हि यो छुट्टी छै आइ कहै छले बेटासब हमरा उठेहे ने सुबह मे दस एगारह बजे उठै हहैं
नहि उठेब बड़का तऽ सुति रहल ह
सुति रहल बड़का तऽ सुति रहल साँझ मे खेलकै ह दूध भात सुत रहल एगो आम रोटी खेलक हन
आम रोटी बढ़आ छै ने आम सब खाय छै आम रोटी आम रोटी हमहूँ सब खाइ छी गाममे त अपना बिहारमे मिथिलाञ्चल मे तऽ आम रोटी खूब खा जाइ छै लोग आम चूड़ा आम रोटी
हूंम्म आम चूड़ा तऽ हम नहि खाइ छी पर आम रोटी खाइ छी
हम खूब खााय छलियै आब आब ऐ सब पर मोने नहि जाइया
हँ
आइ जामुन खेलियै दही भल्ला खेलियै भो ढोकला छै जे
हँ तऽ ई सब खा कऽ अबै छियै तैं तऽ पेट भरल रहैया अहाँके घरमे
की सगेत भोख लग जागय आँय
आ गोलू के मारि तऽ देखियौ केना कर रहल अछि
बद्मस्ती करियाद मारू
हँ मारबे करब आब
पूरा गर्मी से भीज गेलहुं हेन
किचन मे जमी लगिया पंखा लगा ले तऽ सबटा हमरे भरोसे रहै छै
अहाँ भरोसे नहि रहबै तऽ ककरा भरोसे रहबै हमरा लग नहि टाइम रहैया अहाँ लग रवि दिनके टाइम रहैया तऽ रा रवियोकेऽ चलि जाइ
रीटी ल पी रीटी करीयै
हू करू
अहाँ खाना पीना बनाउ जल्दी अबै छी हम खायब गरम गरम
हूंम्म
देखै छिय आ करैला केना बनेने छियै आ भरुआ केकरा कहै छियै
खेबै तब ने पता चलते
कते छै दिल्ली मे
उंम्म
दिल्ली मे करैला के भरुआ के की कहै छै
दिल्ली मे करैलाक के भरुआके कहै छै भड़मा
भरमा
हँ एना एना थोड़ी होइ छै बनायल जेना आब हमसभ बिहारमे बनबै छियै जेना बनबे छिय तना थोड़ी होइ छै एनुका लोकके बनायल
अच्छा
खेबै तब पता चलत छै केहन मोनमे ह नीक नहिय बनल हन तयो कहि देबै नीक बनल छै कियाकि बड़ मेहनत से बनेलियै हँ
बिहारी लोकके बिहारी स्टाइल मे बनबै छै तऽ बिहारीए टा के नीक लगै छै आ बिहारी लोक जे छै से राजस्थानी के गुजराती के देतैेे खायला एहन भरुआ तऽ खेतै थोरी कहतै कथी उठा कऽ दऽ देल हन थारी मे
अच्छा
अच्छा कथि
खेतै नहि छुल्कले खेतै बिहारी लोक जकाँ खाना कतहु लोक के नहि होइ छै बनाइल
अच्छा
हँ आ नहियो नीक बनल रहत तैयो कहि देबै जे नीक बनल छै किआकि बड़ मेहनत से बनेलियै हन
हँ हँ जबरदस्ती नहियो नीक लगतै तयो
हँ तऽ अहाँके बेसी दूसे के आदत यऽ
जा तऽ नीक लगतै तऽ नीक ने कहब आ नहि नीक लगतै तऽ कथी कहब
हुँ
हमरा गोलू बेटा के प्यार करियो हमर गोलू बेटा बहुत अच्छा लड़का छै
कोनो बोलू बेटा अच्छा नइ य सभटा बदमाश अछि हमेशा ओकरा बड़का के दबारैत रहै छै ओह कंठ लग आब जाइत रहै छै गुलुआ बड पीट यहाँ गुलुआ बेटा के
अचछा आय चलू ठीक छै तऽ ओके बाय अबय छी आब
एक मिनट रुकि जाउ तकर बाद राखब
हेय एना करे छिये एना किया बजैय एना किया बजे छिऐ
एहिना अपने कॉल कटि जैत
किया कुछो करै छिये से
हँ काम करे छिये
काम करै छिये काम करू तऽ अपन रखै छिऐ कॉल
हँ कोकेज भऽ गेलिय य अथ फ्रिज मेए साफ कर रहल छी
अच्छा फ्रिज मे कोना कोकरेट भऽ गेल
आय
फ्रिज मे केना ककरेद भऽ गेल
पता नहि केना भए गेलै बड कोकरेज भए गेल छै
अच्छा
पुरे साफ कैर रहल छीयै एते दबाई दै छियै तैयो नइ मरै छै बने कोन कठ जीव छिये
अच्छा चलू ठीक छै